हू अलका कॉल काटि लेलकै
की की
हँ
हँ हँ अहाँक नेटवर्क कटै य आवाज
आओर सभ
आओर सब ठीके य
आबै य आबै य की सब होय छै नश्ता पानी भेलैय
हँ भऽ गेल पता न तबियते लगे या मोन घूमे जकाँ ये
गर्मी बहुते छै
हूं जे बी पी लो जकाँ लगै छै उठे छै तऽ घमा दै छै
गस
हूँ
बि पि लो म
हूं उठे छियै तऽ मोने घूम लगै छै तयो के कनी घूमे छियै
हँ नहि नमक चीनी पानी दू तीन बेर घोल पिबो
ह सएह कहलियै भाईजीे ‌ मामा लेने जेबै ओतऽ अपन पियैत रहबै खेत हल मे जहाँ क एते अथ दिक्कत हो सबसे तऽ ई छै हमरा दू तीन घंटा बैसल नहि होइ छै लगातार दर्दे
ह दुनू सिटिंग बैसेबैसे हालत लोकके खराप रहै छै
हमरा तऽ अथी छै ने दुनू डार मे अथी छै ते और दुखा लगे छै अथी जे छै
हमरो सबके इएह हाल छै एखन जे चारी
ओना दिन कनी माछ तरलीयै बैस क से त लागल तते दर्द करऽ लागल
आ हम तऽ एखन दू तीन दिन अथी पानी जे पड़ेय त तेना कमर पैर दर्द धरत ठण्डा मौसम हयत दर्द एते करत किछु पूछु आब कहु ई कोन बीमारी छै
पता नहि कोन ककरा देबै
किछु पैर एते दर्द कर एते दर्द करै किछु पुछ के नहि
हुँ
जे भोरवामे जााकऽ
हू केना की पार लगतै एहि बेर एहि बेर तऽ हमरा त ल
पार भए गेले तो अबुह लगे छै एग्जाम के
हमरा तऽ एबेर बड लागि रहल यै तबियत के ल के लागि रहल यै किछु बहुत जैत त होय से
नहि नहि किछो हैत भए तऽ गेल दिन छै खाइत पीबैत रहू
खेनाइ नहि नीक लगैत छै उएह तऽ छै ने होइ छै ने खाइ किछो भ खाइत रहू य इहो भूखे नहि लगे छै ने खाइे के मन होइ छै
ह तऽ पानो सब पीबैत रहू जााकऽ देखा लेब ता नहि मोन करैया गैस बनेत हैत
हूं
गैस बनयत रहै छै त मोन न करै छै
कहलिए आठ तक चलि जे बीचमे भदबा पड़ै छै ने तीस कऽ
हँ तीस के तऽ सताइस के एक्जाम अहाँ अठाइस
ह तऽ फेर हम ओत उनतीस के फेर सासुर जेबे ते ओते नहि रहबै तीन दू महीनासँ एक महीनासँ डेढ़ महीनासँ रहबै ततऽ
की भै गेलै फेर एबे करबै ने फेर आबि जेबै बादमे एखन तऽ देखेनाइ जरूरी छै
फेर जेयबै तऽ फेर जेना तीसेकेँ निकलय पड़तै तऽ उनतीसकेँ हम जेयबै एतयसँ तऽ उएह भए साँझ तक जेयबै या तऽ कखनोहु जेयबै फेर कपड़ा लत्ताभ बुझिते छियै आब एते दीन सँ घरमे नहि छियै तऽ सामान सभसँ इतना इ होइए जाइ छै ने
ह नहि नहि तऽ लेट नहि करू कोनो चीजके
आठ क पाच के भादवा उतरते बुध के
हू देखा लेब तऽ नीक रहत
अब गाड़ी मे बहु परेशान करते कओ छै ने आय नितु के कहै छै त पता नहीं हमरा
चलि आयब नहि कि हैत केओ नहि केओ नहि केओ भेट जेबे करत
ह ह तऽ आयल झ बुच्चीे लऽ कनी एना
गेल छलियै बूचि लै कऽ कोनो
चलै ने सी टेटके एक्जाम देलऽ
हँ, आयलसँ कोनो दिक्कत नहि रहैत छै अहाँके। केओ नहि केओ बिहारीके भेटैत जायत।
हँ।
ओते नहि कोनो रहै छै, हँ।
हू, अच्छा।
हँ, खाली खाय पिय कऽ
कथी गाड़ी, ओनाहियो हमसभ खाय पियए नहि छियै।
बढ़ कम खाय छेये। लोकसँ
हमहूँ नहि कहै छी, बहुत लोक के खाइत रखैत छै। हमेशा हमरा सभकेँ नहि नीक लगैए खाइत त हमर वादोक किछो नहि खाय छथिन। जे बनाय ओ कऽ कमे सम लऽ जाइ छियै।
हँ, नहि तऽ केओ नहि केओ अहाँके भेटे जायत। बुझलियै ओकर टेंशन नहि
हू। बच्चाके लैकऽ भये जाइ छै। जेते तऽ नितु सभ जायत। लेकिन ओ आब ओ सभ जनरल से जेते या गारी से जेते एतेह गर्मीमे हमसभ तऽ ओहिसँ नहि हमरा त बच्चाे लै कऽ गेल।
जइयो तऽ बौआ के छोड़ि कऽ केना जेबै एते दिक्कत छै सभ
हँ से भऽ जाइ छै। ककरोपर ककरो। पर अथि ने छै से नै नै सही काल्हि दुनिया से छै ने
आ काते दिक्कत
किछ लोक ओतय रहैत रहैत ओहिमे लगाव भए जाइ छै।
हू हू, सेहा की करतै फेर।
जेबै तऽ संगे नेने जेबै बाथरूमे आओर की करबै
हँ सङ् तऽ करैल जातै सङ्गे अपन लेने किछु अन्दरमे घुसा देबै किछु नहि करत।
ह।
कत नीको लोक रहे छै ई सभ खरापे रह छल गाम सभ जायत
मुस्लिम अगर पकड़ा गेल तहन तऽ हालत। खराब कए देत।
जात कला भेटल बड़ सुन्दर लोक छले। बढ साथ देलक बुच्ची के रखनाइ, बाथरूम जाइ छलहुँं।
खूब नीक लोग छलै
हू
हँ कोनो अथि नै काल पर
आवाज कट लागल अहाँके? हँ जी
ओकरो।
आवाज कट लागल कत चल गेलियै? बाजियो?
मिलै छै ने तैस
आवाज कटै यए।
जेहन मीलत न तेहेन। नुस सभके नेटवर्क फाइव जी पकड़ि ले कखनो कखनो। फोर जी पकड़े छैय।
हूं ह नेटवरे तऽ इशू छैय ओ रेसमी भी फोन करै छलय।
नहि ये आवाज ओ अथी कटै य कनि क नेट।
आरे कखनो फाइव जी पकड़ लय छैय कखनो फोर जी। जे पकड़ि लैय ताहि दुआरे कटऽ लगै छैय।
हूं आब एखन यदि आबि जायत पैसा तहन काज करे मे मन लगै छैय नय यै ई शनि दिन तक देत। त आब एखन नहि देत तहन शनि दिन तक
सात स सात दिन के बाद।